हलो हा दीदी हा वई ट्यूशन
तव्हां तव्हां ॾे पाणी आयो असां ॾे न आयो। भई असां परेशान थ्यां आयूं पाणी त तव्हांजी बोरिंग आहे न असांजो बोरिंग बि न आहे कुछ न आहे न हेठ अंडर ग्राऊंड टंकी बि काने का।
न लइन्दा आयु असां बि मतिलब बिल्डिंग में ई न आ आहेन। हा हेठ मथे ॿई। टंक्यू हिय वहनि थियूं हाणे अॼ बि सुबुह जो साढे सतें लॻे बंदि करे आया।
ॿुधाय मतलब हेॾो पाणी अथव तव्हांॾे महिल ॾो सुठो अचे थो असांजे मुॾि न त पाणी। मथे टांकी में पए ई नथो हिकु त हिननि चरनि इहो कयो आहे न भई डायरेक्ट मथे वञे डायरेक्ट मथे वञे त हेठि जेके घर आहिनि उहे बि नाल को चालू था करे वेहनि पिया। थिए कीअं? हाणे हर कंहिंखे केरु बि हुजे जेको बि पाण हाणे हाणे मूंखे ई नाहे सुभाणे। पाण जो त मुंहिंजो चालू हूंदो सॼो मां पाणी भरियां त मथे वञी कीअं हेठि बंदि न थिए नलको त वञी।
हम हो हिकड़ो कनेक अलॻि लगाइण खप भ मथे बि भरजे हेठ। तो कम थ थी वञे।
ठीकु आहे बार ठीक इन?
हा ठीकु आहे न त हाणे हाणे फ़ाइदो अथसि हाणे वरी च थी थोरी वीक। लगी पयी आ। हा ॾखाए चेस न। ईअं वरी पहिरीं मर्ज़ी छॾियांसि कुझु छा बी ट्वेल् बि घटि अथसि न। बी ट्वेलव घट तस खून घट तस। पोइ फर्क त पए न खाए र थी बक़ी। चङ ना्तो बि ठाहे ॾिना मास पुलओ उन खाधोस
सुभाणे वठी वेंदोसि न अॼु त आयो न हूंदो नञ।
न अॼु न आहे न ईंदो त सुभाणे न हा। हा वठी करे सुभाणे ई वेंदीमासि, हाणे गोरियूं हाणे हाणे जूं असि रात।
सुबुह जो अगरि वञणो अथव त हिते हूंदो अथव कालिवाड़ी में।
चंद।
ॿि जे विच में हिते हूंदो तव हिते।
न पर मिलंदो त सुभाणे ई न।
हा सुबुह जो मतलबु सुभाणे अगरि सुबुह सुबुह जो वञिणो अथव त हिते मिली वेंदव।
सुबुह जो ई वेंदी सुभाणे खां चालू कंदी। वञी वेंदी सुभाणे सुभाणे खां सुभाणे खां वेंदी इअ बेटर लॻेसि सो।
हा।
त मां हाणे चयोमस हाणे तू गोरी छॾे सो राति जो वठी सुम जे।
अच्छा हा।
मन ट्रे अथसि न ॾींहं में राति जो बि अथसि, न हुन हे ख़ाली हिकिड़ी पई अथसि। त चव मां हाणे छॾ
हा-हा सुमी त सघे हा बराबर हा।
हाणे ॾिसोसि भई हाणे अथस त सई फ़ाइदो पर। रखे वरी पोइ न थियएसि न शाम जे टाइम ते कल्ह हेॾो न थिएसि अरू बरू। कल न पई चय।
मतलबु वेठी आहे त हुनजो पाण खे, धयान थो वञेस हाणे उहो फीलिंग थी थिएि पई।
कल्ह शाम जो चयो न थिएसि पियो।
हा मल कीअ वे थीनी। खाली वेठी आहे थोड़ी फीलिंग उनि डीय के। उननि कम पई करे।
हा।
चली कंप पई करेई वेठी।
अच्छा।
पेपर्स ठाहींदी आहिय न ट्यूशन जा त उहे पई करे। त हुनमें ध्यानु न पियो वञे हा वरी अॼु बि हाणे। फ्रँडस अचन थी पयूं आयूं नथसे। त अॼु अचनि थियूं वरी पोइ वेंदियूं, वेंदियूं पोइ थोरो चकर ॾियणु।
हा चओसि खाई अचंदा आहिनि कुझु बि ॿ ट्रे ॾींहं थोरो। पो अञां ॾिस छा आहे।
हा मां बि उहोई माना ॿाहिरां तूं न खावई घर घर में ठाहेा पनीर जो फुलक। खुद चयई मां पनीर रखियो आहे त अटो बि रखियो आहे चयमास जंहिं माल चए मा फुल्को पचाए ॾींदी माऍ। पर हुनखे जो नाश्तो देर सां खणी वरी। पाणी पीतई गोरी वरितई त फ्रेंडस ईंदी अथसि न हुननि। पास्ता ठाहे, पास्ता ठाऍ त पास्ता में न पाणी बि जाम खप। ईनमे बरतन भी जाम वेन्दा आहेन, ऐ न मुखे पाणी आ। त मा कीय इनखे करायस। पास्ता मां भई हिननि खे मना कर भले तूं ॿाहिरां वड़ा पा वठी करे खारान। नूडल्स खपई नूडल्स वठी करे रख। तोखे खाराइणो हुननि खे त ईअं कर बाक़ी तूं घर में जेको ठाहींदीय हिकु त किन बि जाम थींदो आहे बर्तन भले जाम निकिरी वेंदा आहिनि। वरी धो पाणी हुजे त धो कयो हाण खाली ॿ हांडा आहिनि किचन में हिकु पीअण जो। हिकु ॿ रोटीअ जे लाइ ॿियो ॿियो पाणी आहे कान। त इहो त किचन में पियो हुजे न हाणे हो ड्रम। ओॾे ड्रम में पियो आहे त उहो बाथरूमनि जे लाइ। त सुभाणे ईंदो। त अॼु जो पूरो आहे न मां चयोई तूं ठाहदीअ न सॼो किन थींदो या त तूं अॼु न करान। पाणी अचे हा मां सोचियो पाणी ईंदो। पाणी ठाहे रखंदीमस सभु पोइ खाली चवंदीमस तूं विज हुन मे मांखे। किरा वेंदा बर्तन मां उहो मली न वेदम न। त हाणे पाणी कोने हाणे मां छाम। बर्तन मलीन नाश्ते जा। हाणे पियो भरियल ॿ टप हून मा।
धोतव न हा।
कपड़ा लह न हुया चादर हुई।
हा
ऐं मां कल्ह देर सा सनानु कयो मुंहिंजी ड्रेस मेरी हुई क न व राति जो गाउन पातम मां हिकिोॿेर पाईंदमि। न मुंहिंजी हिकु पेंंट हुई हिकु शर्ट हुई।
हा
हिक बरमूढो हुयो बस कपिड़ा ई हेतरा अंडरवेर हुया कपड़ा ई थोड़ा हुया।
हा थी विया न मतलब।
न भई हाणे रखंदमि पिसाया बि हुया वरी बांस बि थी वेंदी वरी। मां चयो सुभाणे पाणींदि सुभाणे ॿिया धोई छॾींदमि जेके लहंदा। पो रोटन बि न बराबरि थी वेंदो वरी सुबाइ वरी वापिस परीअ न वापस मां कपड़ा धोआ।
ऐं
इहो कंदम ई न वरी हाणे वापसि सुभाणे धोईंदमि थोरा। जेके हाणे हाणे बि सनान कयो आहे हाणे सनान। बिनीश ड्रेसूं लयन्दू।
हा हा
पंहिंजे मथां आहे न भई कीअं बि कर। कंहिं महिल विधो हाणे मां सनानु न कयो हिकु बजे। त मतलब कपड़ा धोता। फर्शू उगयो पो सनान कयो आ। बि वजे कयो आ।
पो रोटी खादी तौ अदी।
हा हाणे फुलको पचायो न हिकिड़ो नमन अची रहियो आहे नमन चीज़ जो फुलका पराठा पचाया उन नाश्तो बिना खाधे साढीयारहें बजे टियूशन ते हली वियो आयो त चयो मांस जेको च‌और उहो ठाहे डिये चयो त चीज़ पीजा पराठा पचाए ॾियो व चीज़ पई हुयूं पचाए ॾिनमास थोड़ो पनीर पयो हुयो मां हिकड़ो पुलको पंहिंजे लाइ पचायो
हा त पनीर में छा विझंदा आयो
बसर सनो -सनो कटे पहिरों कदुकस कंदी पनीर खे उन में सनो सनो बसर विझदिया हिकिड़ो साओ मिर्च सावा धाणा लूण पेरी - पेरी मसालो
ह ह हाणे कल खीर फिटियो न त मां सोचां पई हिनखे टिफ़िन में ठाहे ॾियां तेखा इहियो पराठो पनीर जो ख़बर न पवंदस न स्कूल में चीज़
हा हा मां अॼु सोचियो त भई थोरी हिकु क्यूब चीज़ जो विझंदम
हा
पर हाणे ॿ पयूं हुयूं हुन खाई छॾेई हलो ॾिसंदा आहिनि त कल्ह वरी सेंडविच ठाहिया आहिनि त वरी चीज़ खपंदी आहे न
हा हा
ख़तम थी वई चीज़ मां चयो हल थोरो हिकिड़ो हिक परांठे मां ॿ पराठा थीं वेंदा रखियो थी मांस पनीर ऐतरो उन्ह ॾींह पाव वठी आई हुयम हिन आनंद वारे खा वठी आई हुअम चालीह रुपए ॾिन‌ईं
अच्छा
जो होॾां नवे रुपये वठी अचां -
हा
जो लिख्यल हुयस
हा त ठीकु आहे न मतलब
मां चयोम तेहिंखां हिन पनीर मां ॿियो एक्चुली सोचियो हुयो हुन लाएं खपंदी हुई ॾही ऐं ॾही हुई कान मां चयमु तंहिं खां पारांठा खाधी न दिलि सां तंहिं खां खपे वरी भाॼी मां ठाहियां ईहो हुनमे लॻंदो टाइम बि वरी हथ घड़ी घड़ी धोइणा पवंदा आहिनि बर्तन थो मां त छॾ त मां शार्टकट जो कमु ता कयूं ता अॼु जॾहिं शार्टकट रोटी जो रोटी बि थी शार्टकट जो कम बि थी वियो
हा
हा न कल तव्हां चओ पया न पनीर जो पराठा त मां उहोई सोचां पई धीअ खे टिफ़िन में ठाहे ॾियांसि
हा रातु पचायो न सुठा बीठा हुयो रातु जो रात खाधासी टे पचाया ॾेढ हुन खाध‌ईं ॾेढ मां खाधो‌‌ त चयईं सुभाणे बि खाईंदम त मूंखे चयईं नाश्ते ते ॾिजएं मां मंझद जो पास्ता ठाहींदम मां चयो हाणे पास्ता मना कई त पनीर खबर त‌ई पनीर जो पुलाअ ठायो मएं पनीर खे त‌ऐ ते थोड़ो फ्राए कयो
हा
पैरी-पैरी मसालो विझी करे तऐ ते फ्राए कयो मांस पो पुलाव कियं ठाहिबो आ पुलाअ ठाहियो, हा पटाटो विझी पटाटो विझी करे पुलाअ ठाहियो पोइ जेमल धम ते रखां पई न चांवर तेमल पनीर जा पीस विझी छॾिया
अच्छा! हां हे बि सुठो आ! ह् ह् ह म
ॿ जणा छा खाऊं? वो मुंखे ख़बर आ नखरेलो आ। वो खाईंदो कोन। असां ॿई छो न खाऊं?
हा
त पनीर नंड़ा नंड़ा पीस करे मां चयो हिअं फिक्को लॻंदो न विजनम त। ईंअ थोड़ो चहिरो थी वेंदो न अंदरां बि मसालो पइजी वेंदो। त पो इंअ ठाहियो पुलाव। मस्त पियो लॻस। सुठो पियो लॻे, पुलाव भी। पटाटो भी विथो मांस
सुभाणे गांव त पंद्राह ॾींहं वेंदी।
हेॾा ॾिंहं!
हा न, वो मांण़स बीमार तस जाम, सीरियस आ एकदम। त जवाब ॾिनो आ डॉक्टर, वरी हाणे चएथी ठीक आ ऐं हिन ट्यों ॾींहं मुंखे चयो भाई मां वञां थी त मां चयो, ठीक आ, वञ मिली अच हाणे कीअं चएजे न, मांण़स बीमार तस त, पेहरों पी बीमार हुयस, वरी हुन लाइ न वई। ॾोटो जायो तस हुनखे ॾिसण न वई। अ, वरी पो, पी बीमार थियस, त बि न वई। पो हाणे भाज़ाई बीमार थियस। वो बि हिकदम ईंअ न ते हुई भई, हली न वञे पई। उह बीमारी ठीक थियस हा हाणे वरी मांणस, हा वो मांण़स जो थियो तस त हाणे मांण़स जो बि पेहरों मतलब हाणे रवंता ता गांव में हूते डॉक्टर सिधो इहो ता चवन भाई, असांखे नथो समझ़ में अचे, वॾे हास्पिटल में खणी वञो। हाणे ही ॾकी ता वञन। भाई, छा थियो-छा थियो। हाणे जेसताईं कंहिं वॾे हास्पिटल में वञे, इहो थे भाई, पेट इअं फुगजी वयुस, भाई साढा़ चार लीटर पाणी कढियो तांउस। हो वरी अॻियां मोकलियो तांऊ वॾे हिते टेस्ट कराइण लाइ।
ही छाए?
हे छा लाइ त हाणे चवण था सुभाणे। कल चयांस पई मतलब, कल हिन तैयारी कई आ वञण जी त ठीक थीवई तस त मां, मां चयो, मां अॼु चए पई भाई, मुंहिंजो दिल न आहे वञण जो। पर हाणे छा कयां? मां चयो न, तूं वञ न हाणे़ वो चयो तईं त, व ठीक थी तईं माण़स। वन, मिली अचेस। भले पंज छह़ ॾींहंनि में अच। पर मिली अचेस वरी।
त किथे तस गांव?
बनारस में किथे
हल रे! हेॾो परे अथस
ॿ ॾींहं लॻंदस पहुचण में
ॿ ॾींहं वञण, ॿ ॾींहं अचण, वेचारीयजो। अठ ॾींहं त रहे हुतें।
उओही न पंद्रहं ॾींहं त चए थी। त मां चयो ठीक आहें न चार ॾींहं त ईअं ही हली वें वेंदस। ॿार बी छॾे ती वञे। हाँ। ॿार बि छॾे थी वञे हितेई। स्कूल जे करे। छुट्टी नथी मिलेस।
अच्छा! हुन जी धीअ त वॾी तसीं न शायद।
हिकड़ी त हिते पार्लर में कम कंदी आ। हिक़ पुट़् न -न हो त मां पाण़ई मेनेज केंदम। थोॾा ॾींहं त हली वेंदो आ न।
हा। वेले करे खण़ी इयो, दब्बे सां कजाएं गोल। ॿियो छा।
हाँ, होत ईअं हली--ईअं टेड़ो-मेड़ो बि--हाँ, यो हेॾो इयो न थींदो आं। मुंहिंजी प्रैक्टिस न थी आ न। हाँ, मुंहिंजी प्रैक्टिस न थी आ न। मां जेको ठाहयण जी कई पो प्रैगनेंसी में छॾजी वयो आ त हुन खां पो मां ठाहियो ई न आहे।
हा न न
इनखे हा इनखे चयो त पो। मां ईंय सुबुह जो दियाना खे पचाए ॾींदी आहियां कॾहिं कॾहिं। पर हो एतरो मतलब हो ईअं नथो बीहे सोफ्ट नथो बीहे सुकी तो वने फुलको।